नमस्कार मित्र।
नमस्कार नमस्कार।
आइ। हम एकटा एहन विषयपर गप्प करय चाहैत छ जाहिपर प्रत्येक व्यक्ति अपन अपन विचार रख सकैत छी किछु लोको कहैत छी जे जीवनमे सभकुछु भाग्यसँ होयइत अछि तऽ किछु लोग मानैत छै कि मेहनतसँ असम काज सम्भव होइ जा सकैत छै अहाँकेँ विचार की अछि मित्र
बिल्कूल हमरा हिसाब से भाग्य अपन स्तर करै छी मुदा मेहनतक स्थान सभ सँ करै छी जे मनुष्य मेहनत नहि करैत। तऽ केवल भाग्य्यक भरोसे पर बेसल रहबाक सफलता नहि भेठे भाग्य अवसर दै सक मुदा अवसर के सफल बनाव लेल मेहनत तक आवश्यक अछि।
बिल्कुल मित्र बिल्कुल। ए बात सुनिक हम एकटा प्रश्न मनमे उठैत अछि बहुत लोक कहैत छथिन जे जकर भाग्य मे लिखल रहल। ओकरा बिना मेहनत सभ किछु भेटल जायत की सोच सही अछि
हमरा नहि लगैत अछि। सोचो जे विद्यार्थी किताब नहि खोलैत परीक्षा नहि दे पढ़त नहि। तऽ केवल भाग्य्य कऽ भरोसे पर की ओ पास भए सकत अछि नहि प्रत्येक सफलताक पछाँ निरन्तर प्रयास जरूर रहत
सही केलहुँ हमर अपन अनुभव बुझाइ अछि जे जखन हम नियमित अभ्यास करैत छी तखन। परिणाम सेहो नीक आबैत अछि जखन आलस्य करैत छै तखन बाद मे पछताब पड़ैत अछि
बिल्कूल मैहनतक सभ सँ पेघ विशेषता ई अछि जे ओ धीरे धीरे मनुष्य क मजबूत बनाबैत अछि भले शुरुआत मे परिणाम नहि देखा जे मुदा लगतार प्रयास आखिरकार सफलता दे
बिल्कुल मित्र तखन भाग्य्यक कोनो महत्व नहि अछि। कि केवल मेहनतक सभ किछु अछि
नहि नहि भाग्य के पूर्ण रूप से नकार सेहो उचित नहि अछि कतेको बेर अवसर अचानक भेटि जाइत अछि। मुदा ओहि अवसरक लाभ ओहि व्यक्ती उठा पाबेत अछि। जे पहिने से मेहनत केने रहते छै।
बिल्कुल मित्र जे कोनो व्यक्ति नौकरी के अवसर भेटल मुद्दा ओकर तैयारी नहि रहत। त अवसर बेकार चली जायत
ह अवसर आ भाग्य दरवाजा खोलेत अछी मुदा ओहि दरवाजा से भीतर प्रवेश करब मेहनत कर एहि कारण दुनू महत्व। अछि मुदा मेहनतक भूमिका बेसी पेघ छै।
हम देखैत छी जे किछु लोक असफल भेलाक बात कहैत छी हमर भाग्य खराब छल कि हर असफलताक कारण भाग्य होइत छै
बहुत बेर असफलता कारण तैयारी मे कमी समय गलत उपयोग अनुशासनक अभाव आ धैर्य कमी होइत अछि अपन गलती स्वीकार करब। कठिन होइत छै त लोग भाग्य के दोष दैत छै
हमरा लागैत अछि जे व्यक्ति अपन गलती बूझीके सुधार करय लागत। आ अगले बार सफलता पाबि सकैत अछि
बिल्कूल गलती शिक्षक जेका होइत छै जे ओकरा से सिखै। लेल जाय तऽ ओ भविष्य्यक सफलताक के आधार बनि जाय
बिल्कूल मित्र आब हमरा ई बताउ जे जीवन मे मेहनत शुरू करबाक सही समय केना अछि।
हमर विचार मे आइ से बेहतर कोनो समय नहि अछि ज व्यक्तति कालिक प्रतिक्षा करैत रहैत अछि ओकर बहुत बहुत छोट छोट कदम सेहो समय पर उठावल जाय तऽ पेघ उपलब्धि बनि जाइत अछि
बिल्कुल मित्र हमर ए एहि बात स प्रेरणा भेटल कतको लोक कहैत छी आब बहुत देर भरि गेल अछि मुद्दा सिखबाक मेहनवक करबा कऽ कोनो निश्चित उम्र नहि होइत अछि।
सही केलिय इतिहास मे एहन बहुत लोग भेल छथिती जे कठिन परिस्थिति बावजूद निरन्तर मेहनत कला बाद जीवन मे पघ सफलता प्राप्त करली।
बिल्कुल मित्र जदू व्यक्ती समान प्रतिभावान होती मुद्दा एक मेहनती हो औ दोसर आलसी तो ककर सफल होबाक संभावना बेसी रहत
निशन्ते मेहनती व्यक्त प्रतिभा प्रारंभिक लाभ दै सकैत छैय। मुदा निरन्तर अभ्यास बिना सफलता सेहो धीरे धीरे कमजोर पड़ि जाय तऽ
बिल्कूल मित्र बिल्कूल हमर अब बुझायइत अछि जे मेहनत केवल शारीरिक नहि बल्मानसिक बौद्धिक आ भावनात्मक रूप सेहो करय पड़ैत अछि। धैर्य रखना। इ सेहो मेहनतक भाग अछि।
बिल्कूल कठिन समयमे हार नहि मानु। निराशा से बाहर निकलियए अनुशासन ब बनौने य रखना ई सभ सेहो मेहनतक रूप अछि। सफल व्यक्ति केवल काज नहि करैत अछि बल्कि अपन सोच सेहो मजबूत रखैत अछि।
बिल्कु मित्र बिल्कूल तखन निष्कर्ष ई निकलैत अछि जे भाग्य अवसर दैत अछि। मुद्दा मेहनत ओ अवसरक उपलब्धि मे बदलैत अछि जे मेहनत नहि रहत अफसर सेहो हाथ सँ निकलि सकैत अछि।
ह हम पूर्ण रूप से सहमति छी भाग पर विश्वास रखब गलत नहि मुदा केवल भाग्य्यक भरषे पर बैसल रह सभ सँ पेघ भोल छैय। कर्म करब मनुष्यक कर्तव्य अछि।
बिल्कूल मित्र आइस चर्चा बहुत किछु सिखल भेटल आब हमरा विश्वास भऽ गेल जे जीवन सफलता लेल मेहन अनुशासन धैर्य बिल्कूल मित्र बिल्कूल
कि कलिय
हना।
बहुत